हेलो--हैलो हैलो गोड़ लागै छियो दीदी। और सब भंडार के तऽ एखन छुट्टी छौ।
एखने भंडार में एकरा ल गेल त भंडार किये कहलै। अनहौ ना
और मम्मी ठीक छौ।
हँ एखने पार्लर बन्द कऽ के एलि यैं। नहि-नहि-नहि-नहि नहि के कहलकौ, हम तऽ पार्लर के काज करै छियै।
गै हमरा कहत के हाँ पार्लर मे, उहें न जेमे तु कपड़ा उठबय छीहीं।
ऐं नहि ब्लीचिंग करय छियै, हेयर कट करय छियै, हेयर वॉश करय छीयै, हेयर स्पा करय छीयै, नेल्स लगबै छियै। पेडीक्योर-मैनीक्योर हरेक चीज करय छियै तु करबा सकय छै, अगर चाहे त।
नय हमरा नय करेबाक य, हम नीक जगह जेबै ने अगर करेबाके हेतै त।
भाय मम्मी के करेबाक हेतो त कहियोन अबय लै।
हमर मम्मी ईसब नहि कराबै छै।
नहि कहियोन हम फ्री मे कऽ देबनि, फ्री पहिले फ्री।
ओत अपनोसँ नय करैय छै, तऽ तोरासँ की पाइ
और सब खाना पीना भ गेलो।
नहि-नहि भेलय यऽ। आइ सोनके व्रत रहय न, हमरा नहि घरके बाँकी लोकके तैं हम नहि,
रहियाइ सोम के व्रत, आइ हम किछो फलहारो नहि केलियै मतलब खास
औ जे आदमी सबके अपनापर उम्मीद नहि रहय छय न, ओ बौर लै करिते छै जे ओ ढंगर हुये त कमाइ
नहि-नहि तहन इहे तऽ छै गलत सोच, सब बौर ले नहि करय छय।
सोमके ब्रत तहन बेटा लै कैलक।
नहि सोम के व्रत पूरा तहन तोरा नहि बुझल छौ, महादेव बहुत अ अथी छथिन, हरेक चीज लै लोक करै छै, पता छौ डिप पेंशन जकरा होइ छै, ओ स्पेशली करै छै महादेव के व्रत, मोन के शां तिं लए ओम नमः शिवाय के जप होइ छै, स्पेशली ओ डिप्रेशने लए होइ छै।
भ सकै यऽ।
कि सब खाना खेलै।
खाना एत्त ठाहल की छथीन यैं, चावल, दालि, सब्जी भुज भुजीया, तरुआ, दही, चीन्नी, पापड़, अचार
अपने स त नहि बनेने हैबा।
नै हमरा त नोकर अइ हमरा नय बन
गय लाज नहि होय छौ मम्मी के नौकर कहैत।
हठ
मतलब माँ बनाबे छै पर नोकर सबटा क क दैय छै राधा नाम के नोकर अइ।
और तू छीही कि?
नइ एकटा नया नया काज करखलिया राधा नाम
गय हमहूँ एगो नौकर रखलियै नया जे लेटीग साफ करे छै अंजलि नाम स छै।
ओहो।
ह
हमहुँ देखने रहियै राम मंदिर के सामने दू लात एक आदमी देखके तऽ हम उठाक घर अनलिये।
ओकरा हम देखलियै कि ओकरा घर से मम्मी पप्पा सब भगा देलकै तो हमरे लग ऐल खूब गाइरि बाजे छले ओकेरा घर सब स भगेलक त हम राइ लेली कहलिये गाइर नहि बाजऽ देबे एके टा शर्त पर।
हमहुँ राधा के भगा देबे सोचेय छिये नवका काज वाली अनबय एक नंबर के कोढ़नी किछु काजे नै केलक अपने
अपन दे उठाइ नोकर तोकर के बात छोर।
सबसँ बड़का प्रॉब्लम की छै न ओ बुझित र दिन बुझते नय छै उठै लए अइछ बारह बजे उ तऽ
तऽ एहन तोरा पहिले कहलियौ ने अपन दुनू टा नोकर तोकर छोर।
माए बाप किछ सीखेनेहे नय छै।
तु कते बजे उठै छिही? हम तऽ अपन भाय इगार बार बजे उठि जाइ छीये अथ धनिक खानदान से छियै ने तऽ एते मे टर नै करैय छै गरीब बच्चा सब पाँच बजे छ बजे उठै छै।
अच्छा।
तू तऽ गरीब बच्चा मे से अबै छी ना।
तुहो तऽ गरीबे बना चाहैत हेभी तें बारह बजे उठै छी।
मम्मी ना मना केलकै जे मतलब गरीब आदमी सबसँ बात नहि करले जे चारि बजे पाँच बजे उठे छै लेकिन हम तोरा दिया बुझलियौ की नहि तू अमीर में से चारि पाँच बजे उठेवालला छी तहिया स हम तोड़ा सोचलियौ कॉल करबो करबो आइ कऽ लेलियौ।
ओ।
सुनलियौ तुहु कमए लगला चारि पाँंच सा रुपआ तऽ कहलिय तोरो से गप कऽ लै छी। ह
सुनलूआ तू पचास रुपआ क ह
हँ हम पचास लाख ई सब तऽ कमाते रहे छी।
पचास लाख नै पचास रुपैया। तोरे एकाउंट बता
तोरा एते फुर्सत छौ जे हमर एकाउंट चेक करै छीही।
तऽ यूनिक कमाइ रहै ने नजर पड़ छै पचास।
और तोहर घर के पड़ोसी के हालचाल किछु?
घरके पड़ोसी की होइत छै
मतलब तोहर घर मे तकरो सब बोलचाल नहिे छौ ने तो पड़ोसीे भऽ गेलौ ने।
ओ बुढ़िया।
आ बुढ़िया के मोन खराब ठीक भेलो की नहि।
नहि बता
सु सुनलियए रिपोर्ट हरा गेलै। हँ
करे ओस मले ने डाक्टर सत बार परिवारे
भे त कह ली किी नहि तूस र छ ल सीरस नहि हमहुँ गेल रहियै कोन डॉक्टर लग गेल रहथुन?
कोनो छलैया एकता बेता किछ।
उएह छलैये एक त झा छलै हमहुूँ तऽ गेल छलहुँ हेँ हमरो टाइफाइड भऽ गेल छलै।
आगल
नहि नीक डॉक्टर छै नहि छै यहाँ ओकरा ल सेवा तऽ ठीक हो तऽ दोसरके डॉक्टर लग पहुँचा देबही।
एहन टाइप वालला कला होइ छै ने एकटा।
आओर की करै छ पढ़ाइ लिखाई करै छ किी नहि। कते घंटा पढ़ि लै छी?
चौबीस घण्टासँ तऽ बेसी नहि पढ़ै छियै एकदिनू।
ओहिसँ बेसी केना पढ़बै ओहिस बेसी दिनो नहि ने होइ छै चौबीस घंटासँ पहिले एक दिन ह
ह दिमाग छ ह ल इ छ
तोराासँ गप कर छियौ तऽ दिमाग नहि हेतै। दिमाग बहुत राखऽ पड़े छै कनी कनी दुूखाइत रहे छी ने त कमो भेल जाय छै तऽ बहुत दिमाग।
तो तर बहुत सीरियस बात घर वाला नहिी हो जे मतलब सफ इसलिसलिए ओना पहुछ क कर रहे है मतलब बहुत ही जना मतलब तोरा एहन ओ चीज देख मतब जिज्ञासा होइय देख कऽ अतेक सुन्दर ड्रेसिंग सेन्स तो आबै ने को।
हमर एगो बहिन छै जे सुगुना मे रहे छै हमरा सब पैघ छै दू अढ़ाई सए। च ओकरे से सिखने रहिय। सुर ब देखी सभ दिनमे पहिरै छिय हम रातिमे पहिरै छी अलग छियै ने।
ह त अमे भ्डार जइकेे छ तू
हमर मम्मी भं्डार के मालकिन छै। ओ ह त पडार नहि
जठ ज
आओर मम्मी सब गप कर ने आर मम्मी सभ हन।
क हलो।
छी अंजलीके मम्मी।
ठीक छैय।
हँ हम ठीक छी। अंजलीके डोज किये नै दै छियै अंजली पागल भेल जाइयऽ। किछो करैत रहैया देखै छी किछ से किछ करैत रहैया। ओर अंजली सुनलौं हेँ हेयर स्ट्रेट करेलौं हें। ठीक छैय अंजलीके दियौ। कही ने आ कते पाइ लेलक हेयर स्ट्रेटके। कतऽ स ल अनलौं पन्द्रह हजार रुपया भीख तीख मगलौं की। अच्छा चोरी केने हेबय। ओहेमे भेल रहय। त कहलियए किछ नीक काज क ली। पुछबाक रहे कतऽ तीन हजार क फोटो घिचेलियै।
त हम पहिने गेलौं मतलब अपन दाय बलामे
हँ।
त ओ ओतऽ देरी भ गेलै कियेकि ओ सूप तूप बुक रहय छैय।
तहन। तहन हमरा आर।
तयके बाद हम सोचलौं एते जे बौेएलौं ऐसे नीक हम अपने जे हमर अय बाथरूम ओहे मे चैल जेबाक चाही।
हमर पन्द्रह हजार से बीस हजार हँ। हमु घर वला ले फोटो देने रहियै नै एलय अखन तक पाय अय सबमे हमर बदकिस्मत की ये पता नै अबिते नै छैय पाय बहुत दिन पहिले देने रहियै बुझाइयै मुखिया खा गेलै पाय। हँ हमरा सबके एते फर्क नै पड़ैये हमसब त एनहिये दू चाइर लाख छीट दै छियै।
ह माथा कम अयने अहाँ सब लग तै दुआरे हेतै। नै फेर बादमे सोचलियै जे बड़का माँके दाँत पर ठाढ़ भ जइयै।
और मिथिला पेन्टिंग अबैया कि नै।
सभके सती हमरा घरमे अमबेये दीदी करै छैय त हम कहलियै किए केकरो बिजनेसपर हाथ मारियै।
कते फेर कमा लैया।
आब जे कमाइत हो देखियौ आब दू रुपया कमाइ छैय ओयमे पुछियै कते कमाई छैय त खराप लागै छैय ने, सुनतौ।
कुण्डली-तुणडली सुनलौं अहाँके देखऽ आबैया।
हँ ओकर त केओ देख क कहि देतै।
त अहाँके कोनके कथीके दशा चइल रहल अय अखन।
हमर हमर अखन त गरीबीके दशा चैल रहल।
तैं अहाँ से पुछलउं सोचु हम्मर कथि के दस त चलै छथिन। हँ र प नहि ब उं सबटा गेरुवा नै रखियौ हमरो छै एगो। और सब अरकन्च नीक लगैयऽ कि नै?
नै हम अरकंच लेकिन हम खाइ छलौं हें पर एइ बेर देखलियै बड़का माँ अपन दाँत पर सिलौट बनेए कऽ तांइ हमरा असरधा
ओकरा मोन मे
सबके अहाँके दाँत परफेक्ट भेटत हमर छोटकी की रहै हमर बड़का माँ हम्मर माँ ओहिके बाद एकर मतलब सबके दाँत कमाल के
लस किरान सीधा मगर कहे छी बच्चा मे पे अहाँ गाँव मे सब सॅं मूर्ख के अइ?
हमरा सभ सँ मूर्ख तऽ अहाँ बुझेलौं जे अहाँ ककरो एते जज करै छियै जे हॅं ओ तऽ ओकर पुछबे ने करू बहुत हमरा ओइसे
हमर माँओ कमेतै कहलकैए पाइ कम हँ हमर मां के तऽ ओ ओ आज न तऽ चार साल बाद आइौ कर साठि हजार
अहाँ के मम्मी के सुनलहु ए यूट्यूब पर एक लाख व्यू एयल ए।
अहूं ओहो मतलब ओकरो मतलब अहाँ कहबै नै पर ओकरा मतलब कि बड़ा ई स मतलब अलग- अलग टाइप के छै चोर बला बिजनेस दोसर से चोरा के
अच्छा।
काफी मत होब छै।